हेलो हेलो
नमस्क
ह नमस का की हाल छी
सभ नीक छै अहाँके बतैयै ने
हमरो सब हं सब नीके छै कोनो दिक्कत नहि छै अहाँके बतायउ अहाँके माताजी पिताजी सब नीक छै
हँ सब नीक छै
पीना खा ले छै
हँ खा लइ छै
ओ अहाँके नास्ता प नाश्ता हो गेल छै
हँ हो गेल छै अहाँकेऽ हो गेल छै
हँ हमरो हो गेल छी नाश्ता
आओर बताइए न की खाय लियै नाश्तामे
हम तऽ खैली ह नाश्त तमे दाल न नास्तामे हम अभी खइली हलुआ खूब नीक लागै छै काजू के हलुआ
चलिये
अहाँके हलुआ कैइसन लगै छै
ठीक लागै छै हमरा हलुआ
ओ अहाँके ठीक लागै छै हलुआ
हँ काफी नीक लागै छै
ह चलू आओर बताउ कई घुमलिह कि नहि
क्या
कही घुमलिह कि नहि
न घुम न घुमै छी दिनमे तऽ काफी गर्मी छै रौ त बहुत उगे छै घर से बाहर न निकले छै
ह अहाँके बाल बच्चा सब कइसन छिय
बाल बच्चा सब नीक छय
अ सब कोचिंग गेल होइ छै
हँ ह कोचिंग से चलल छै सब खेलैय छी ओदा
हु सभ खेलै छै
हँ
चलू सभ तऽ खूब बदमाशी करै होइ छै
हँ बहुत बदमाशी करैय छय
बहुत दुलड़िये छय हमर बेटा
आ आओर बताउ की हाल चाल छय
सभ नीक छय अहाँके बताइयौ ने माता पिता के हालचाल सब नीक छय
सुनलियैँ कि अहाँके जेो सासू माँ रहलय हुनकर ऑपरेशन होइ छय
हँ ऑपरेशन रखैय छी आब ठीक छै
ओ तऽ की सरकारी वाला जो आयुष्मान कार्ड हो करै छै ओकरेसँ करैले छै
हँ होइ सक करैय छै
चलू आब ठीक छैय ने ओ
हँ आ ठीक छै हुनके तबियत आब ठीक छै
ह आओर बताउ खाना पीना ओ बना लेबै छै अहाँ बना लेबै छी खाना पीना खूब नीक ढंगसे
हँ हम बना लै छियै पत्नी भी हमार हमारी पत्नी भी बना लै छिय अच्छे से
क ह आहके उतना ढ्ंग नीक ढंग से नहि बनाबय अबै छै
हमरााकेँ बनाबै नहि दै छै तऽ
अहाँके आइ मतलब अहाँके बनाबै ह नहि देबै छै पहिले बना लेबइ रहलीै अछि अहाँ
हँ हॅं बना लै छी पहिले
चलू तब तऽ ठीके छै आओर बताउ खाना पीना मे की बनै आज रात के की बनै छै आज रात के
ओ तऽ उह जानै छी हम ने बता छियै का बने छै ठीक
अह न देखे छी की आजुका
घर जा छै तऽ देख देखै छियै अभी घर पे ना छी हम
आ जे नीक खाना बनी तऽ हमरो बुला लेबल छै हमहूँ तनी खा पी लेब
ठीक छै बोलाबै छै
हँ आऔर बताउ अहाँके भाय बहिनके हालचाल की छै
सभ नीक छै आऔर बतइ ने मौसम वहाँके कैसे छै
हँ एने तऽ बारिश होइ रहलै छै अभी ताहिकेादर पहिले खूब बारिश होइ छै ओकरख बाद अभी तऽ मौसम खूब नीक छै ठण्डा बनल छै अब देखू आज रात के लागै छै कि खूब बारिश होइ छै लागै छै
हँ थोड़ा देर बलस बरस लियए छै ने
हँ हँ हँ आ हाँ आजके तऽ मौसम खूब नीक ढंग से ठण्डा हो गेल छै ऊपर से आज के तऽ दिन केना बीतै छै पतो ना चलै छै
ठी क और बते छै ने आम खा खाइ छै
हँ आम तऽ आम खाय छै खूब आम खाय छै
से है और बतै छै
हँ सब नीक छै कोनो
चलै छै ई बाजार सब्जी खरीद ने
अहाँके खरीदै के छि काज
हँ
हँ तऽ हम चल चलब कोनो दिक्कत नहि छै
ठीक छै फोन कहै छियै तो चलै छियै
ह कि अहाँके कितना देरमे चलयके छै
आधा घण्टा बाद चलै छै
अच्छा तब तऽ हम जरूर चल चलब हमरा समय छै अथी हम आरामसँ चल चलय अहाँके की की सब्जी खरीदैके छै
खरीद भी छै परवल खरीदबै छी भिन्डी खरीदबै छै झिंगनी खरीदबै छै लौकी खरीदबै छै यही एहि सबमेसँ कुछ खरीद लेबै छै
ओ झिंगनके सब्जी अहाँके बढ़िआँ लागै छै की
हँ
हमरो आब खूब नीक लागै छै ओहिसँे झिंगनूके कोन सब्जी अहाँके नीक लागै छै फोरनवला फोरनवला नीक लागै छै कि सरसोवला नीक लागै छै
काफी नीक लागै छै झिमरा
तऽ ओ कोन वला नीक लागै छै एक ज हो कह छै फोरन वाला होकै छै एक होकै छै झुगनी व मतलब एक मतलब सरसो लगा के बने छै कोन नीक लागै छै
नहि देखने प
ओ
दुनू ठीक लागै छै
रऊआ खूब खाइ छी न हम सुनइ छि कि अहां के लौका के सब्जी खूब नीक लागे छै
ओर बतै छी ने आप लौका मतलब रोपै छियै हम तऽ रोपै छि लौका
हँ हमहूँ रोपै छियै एगो लौका हमर घरके बाहर रोपइ छी बा मतलब कि फड़बो करै छै झिंगुनुओ फड़ै छै घिउरो फड़ै छै तीनू फड़ैत छै घिउरा तऽ एगो खूब मोट होइ छै
आम तऽ हर साल मातााजी लौका झिगुनी घिउरा सभ रोपाै छि साग सबजी भिंडी भी हामरे बागवानीमे हर चीज रोपाइ छै
ओ अहाँके तऽ खूब मजा अइ
देखै छियै न वीडियो कॉल भिन्डी इधर रोपााय छियै
हँ देखै छीन उह हम सोचलिय कि अहाँके तऽ ठीके छै खाना पीना हो जाइ छै खूब नीक ढंगग से त फिर काएला सब्जी खरीदे जाइ छी वहाँंपे न फड़ल छ्क हुए में से लेने लू
अरे फड़ै छियै ने हम हम मतलब एके चीजव खाइ छिय निमन नहि लागै छै न आप कितना खााय छिय भिंडी
अभी के त अभी के त भिडी तनि ठीको लागइ जो जुआ जाइलै ओकरा बाद कहाँ भिंडी नीक लागै छै ओकरा बाद त पूरा परेशान हो जाइ छै ओकरा बाद त भिंडी खायके मनो नहि करै छै
हँ
अहाँके नीक लागैइ छै अभीके भिंडी तऽ खूब कोमल होइ छै तऽ हमरा अभीके भिंडी त खूब कोमल होइ छक हमरा अभी के भिंडी खुब निक लागै छै ओहि दिन हम खायल रहली चावल दाल भिंडीके सब्जी खूब बढ़िआँसे खायल रहली
चलिये छै आब लगाए छै पेड़ पौधे
हँ हम त खूब हम अपन घरके बाहर खूब पेड़ पौधे लगाइ छी ओहिसे अहाँ कही घूमेय न जाइ छी
हँ
केने जाइ छी घूमय हम चलू ने तनि घूम घाम के आबे के तनि धर्मशाला से पंजाब से तनि घूम घाम के आबे के खूब वह नु एगो क्रिकेट के स्टेडियम खूब नीक छै वहाँ पे बर्फ के पहाड़ से ढकल स्टेडियम ब इतना नीक लागैत छै कि की कहू पहाड़ के गोद में बसल छै ह
चलै छियै आब चलै छियै त ह भी चलै छियै
त जरूर चलै छी अहाँ बोलबू अहाँ बोलति यइ त हम टिकटो बना लेबै छी
चलै छै न पानिपत चलै छी
हँ हम जरूर चल चलै छी हमरा हमरा तऽ केनाहु घुमाएले चलम त हम चल चलै छी हमरा बस पूरा समय छै पानीपत अहाँ गेल छी क
नह हम जाइ छियै ई उ दोस्त के साथ थोड़ा उसका कुछ ले ने छिय वहाँ से मोटरसाइकल
आ तऽ तऽ फेर अहाँ घूमि लेबै छी तऽ फेर उह जगह घूमे जाइत छी
न घूमे छियै हम हम वहाँ न घूमे छी उ घुमेै छी
आप निमन से न घुमय छै
हम निमन सँ घुमय
ओ एहि कारण अहा लजाइ की हमरा ठीक तु चल चले के कोनो दिक्कत न छै अहाँके जब भी ठीक समय होइ तऽ अहाँ हमरा बोल दै हम चल चलब
ठीक छै
चलू ठीक छै त अहा से बात कर के हमरा खूब नीक लागल छै से आ खूब नीक ढंगसँ हमरा से बतियाइ छै अहाँ अपन ख्याल रखब ठीक
ठीक छै
ठीक छै तऽ